हेलो
हँ हेलो
नमस्ते सखी की हाल चाल छै
हमर हाल चाल तो नीमन छै तोहार के की हाल चाल छै
हमरो के हाल चाल तऽ बड़ी नीक छै बस आज तो हमरा के
बैठल रहै छियै सभ काज सभ जल्दिए निपटा जाइ छै आज अभी तो एन्ने बड़ी बारिष होवै छै ओन्ने के मौसम कैसन छै
एन्ने तो मौसम बारिश के बनाएल छियै लेकिन बारिष नहि भइल छै
एन्ने तो बारिष होइ छै ओकर बाद धूपो निकल जाय छै
इधर बादल बादल करले रहै छै
नऽ सखी धूपा निकलि जाइ छै तऽ जड़ि राहत बुझाय छै आज हम्मे बड़ी सारा कपड़ा धोगल रहै छियै तऽ हमरा के तऽ चिन्ता होय छै कि कैसे सुखे छै हमर माय कहे छै कि नीचे ही पसार देवे छै
तऽ भगवानके दयासँ धूप निकलि जाइ छै तऽ सब कपड़ा लत्ता सूख जाय छै ने तऽ ई बारिषमे तऽ बड़ी दिक्कत होवे छै सखी कपड़ा सब गमकै छै धूप न लगे छै तऽ
हुँ बारिश के तो मौसम समाय गेल छै आब किसान लोगन के ठीक छै
हँ सखी खेती बाड़ी के सब समय आबै छै किसान लोग तो धन रोपनी मे व्यस्त हो जाय छै
हूँ
तऽ तोहार इलाका मे ई समय मे की प्रसिद्ध मिले छै सखी
इस समयमे तो अभी ई फुटका मिलै छै आ टेकनस मिलै छै आ बात करेली मिलै छै बारिशके मौसममे इहे सब मिले छै इधर के मौसम मे नहि
से ई सब की होवे छै सखी जड़ि बताब विस्तार से हमनी तऽ न जानै छियै
ई सब प्राकृतिक प्राकृतिक फल होवै छै या सब्जी होवै छै सब्जीए होबै छै उ जब बारिश भय छै नऽ तऽ उ जंगल के पात लोग सब सड़ जाइ छै नऽ तऽ ओकर बीच बीच मे से निकले छै टेकनास आर ब बिजली करके छै तऽ ओकर ओकर प्रभावसँ फुटका निकलै छै
हँ
जगल मे होवे छै ई सब
त बनाबे के की बी ई होवे छै जड़ि दूर जाइ के बात करै छै सखी बड़ी आवाज आबै छै
बनाबेके नहि हम तो ओते बड़ी मेहनत वाला चीज भाग छै फुटका ओते मे बड़ी मिट्टी लगल रहे छै नऽ तऽ पहिले त ओ सब धोवे पड़ै छै रगड़ रगड़ के धोऽ के ओकरा सब साफ करै पड़ै छै ओकर बाद ओकर बाद ओकरा कटे पड़ै छै फिर लहसुन प्याज मिर्चाइ सब हल्दी सब तेल मसाला डालके प्याजके काट के तेल मे अच्छा से भुजे के पड़ै छै ओकरमे फेर हल्दी मिर्च चाय लसुन जीरा गोलकी आदि सब डाल के अच्छे से भूजे पड़ै छै ओकर बाद फिर फुटका के डाल देबे पड़ै छै भूज के पका लेबेय छै
त गराम गरम मसालो पड़ै छै सखी की ऐसेही
हुँ हँ अंतिम मे उतारे के समय मे जड़ि गरम मसाला बटा देब पड़ै छै तऽ मीट के स्वाद आ जाइत छै
ओ सखी हमर इलाका में ते इ सब जे तू बतेल से तो न मिले छै लेकिन हमर कुछ परिवार लोग तो हर साइड के इला का मे रहे छै तऽ जाइ छियै तऽ खाय के हमनी के भी अवसर मिलै छै
हूँ हूँ
एकदम एकरा खेतो कहल जाइ छै भेज मीट मछ
हुम्म हँ बने के बाद मीटे जैसन लगै छै हें
हँ तऽ ई सब जंगल के चीज रहे छै तऽ शहरी इलाकामे कहाँ मिलै छै
तऽ ई ई सब की सखी सस्ता मे मिलै छै कि बड़ी
नहि छी जंगली लोक तो सस्तामे उठा ले ओ जंगल इलाकामे तो लोगन ऐसे ही अपन जंगलेमे झाड़मे जाय अपने से उठा लेवे छै लेकिन मार्केटमे बाजार मे आबे पे ओकर दाम बड़ी बढ़ जाय छै बारह सौ रुपैये किलो भे जाइ छै
हम्म आओर बस करेलीके की बनाबै छै सखी
करेली बाँस के छोटे छोटे बाँस जब उगे छै है न अभी बरसात के मौसममे नया नया बाँस निकलै छियै ने तऽ ओकरेमे से बाँसके छोटे छोटे नया नया निकले छै वही होबे हय वही उकरे कहै छै चाहे जाए हय बस करेली तऽ ओकरा हय से छोटा छोटा काटिके आओर यहाँ तऽ हम हमनी तो बहुत कुछ बनाबै छियै ओकर बर भुजिया बनाबै छियै ओकर झोर बनाबैत छियै आओर पकौड़ी भी बनै छै सभ बस करैेलीे के छोटा छोटा भुजिया बनाबैके नियम ई छै ने छोटे छोटे काट के ओकरा आर आर ओकरा सिझाइमे सिझाबे पड़ै छै ओकर बाद ओकरा लहसुन मिरचाइ सरसो डालके भूंजि लेबै छियै अच्छे से लाल लाल छै
तब तो ई सब तो निमान करै के चीज होवै छै
हँ हँ ई तऽ नीके लगै छै दालि भात बस करेली के गरम गरम भुजिया खर करके भूँजैसे नीके लगै छै हँ बच करेली के झोर तो ऐसे बने छै ने के उ बस करेली के काट के आ रात मे पानीमे फूलैते हे पड़े छै तऽ जब ओ खट्टा खट्टा भय जाइ छै सुबह होके ओकर बाद ओकरा कुच कुचि के छोटा करि दै छै आ ओकर बाद ओकरमे लहसुन मिरचाइ गोलकी जीरा जनिसू सरसो टमाटर डालके भूंजि लेबय पड़ैत छै फेर भूजि कऽ ओकर झोर बना देबय पड़ैत छै आ ओकर बाद हे से बस करेली जे कूटि कूटि के रखले रहल छियै छै ने ओकरा ओकरा मे झोर मे टाल देबे पड़ै छै ओक से भात नमन से खिला जाय छै जड़ी खट्टा खटटा झोर जेस
ई सब तऽ हम ना खैले हे हिए सखी लेकिन बच का खेले हिये ओ बस करैली के जब नानी घर जा रहल छिये छोट घड़ी तऽ हमर नानी बस करैली के हड़िया मे डाल के पानी डालके दू तीन दिन ओकरा खट्टा होवे ले छोर देवे छै काट काट के गोल गोल ओकर बाद दू दिन के बाद ओकरा कुच के ओकर बाद ओकर मे चावल आर चावल आर बूट दाल के पीस के ओकर मे जड़ लगा के अ डालके छोटका छोटका क कुचल क आ ओकरा है जे तावा पे तिलमे सेेक देबै छैे पकौड़ी जैसन
तेल मे ह तऽ ओकरा बयरी भी बोले जाइ छै रिहा हेलो
हँ तऽ बड़ी नीक लगे छै खााय मे उ सब तऽ तोहर बु तुरु कि करै छै सखी
हमार बुतरू अपन काका के पास गेल छै
अच्छा काका के पास गेल छै
हू हूँ
ओ तब तो जड़ी शान्ति लगे छै ने सखी
हँ
हूँ नास्ता पानी हो जाइ छै की
नश्ता पानी तो नहि भेल छै अभी
ह काहे एतै लेट
बनल राते के सब बनल छै सेह सब रहै छै हमार इलाका मे भुसका तऽ बड़ी प्रसिद्ध खाना छै डुसका आओर अ झोर कू टमा टर के झोड़ तऽ हमार यहा एक मेहमान पाहुन आवल छै तऽ ओ खतिर ढूस्का बना रहल छै राति रााति मे तो वही बच गेल छै तऽ वही सब खायल जाय ह वहि नाश्त चलै छै हम भी त वही थोड़ा देरी मे करब बाबु पुजेर स्थिर नाय रहब एने ओने करते रहै ओकर बाबूजी घरे सँ काम करै छै तऽ ओकरे मे ओकरे ध्यान देवे मे भी नाास्ता लेट भए गेल छै
ओ ठीके छै सखी ठीक सखी हम करै छियै तोहराके बादमे कॉल
ठीक छै